हेलो ए भाइ कते छलए काल्हि
हेलो
हँ ठीक छै
तोरा तऽ रोजे मने ई करैत छै
आउ स्कूल जाबेके वाँ मजा न आबे छै
चल चाय पियए चली
पैसा तू दे
तोहर स्कॉलरशिप आबि गेलि
आ के निकल ओकरमे कीज कर दे छै
दिनमे मोबाइल चलाब दैत छै
अही रिसर्च करू छै
आइ होस्टलके भोजन देख लऽ
बहुत खराब लगै छै दाल मे त केवल पानि रहै छै
कल्हि राति गेम खेलल
नहि गेम नहि खेलैत छै अपन टास्क करै छै
तनक क्लस में सुतल किएक सलाह
की बोलै छै तोर आवाज नहि आबै छै
तखन क्लासमे सुतल किएक छल
ओ पड़े कि मन न करे छै
परीक्षा नजदीक अछि तैयारी भेल
तैयारी हो जाइ जादा टाइम न लगेत
भारत मैच जीतत जीतत कि नाहि
एहि पता भी न देखे छै
आइ क्लास बंद करी
नहि आज नहि करब बहुत स्कूल आबै छै नहि बस क्लास आबै छै
तोरा देखीके ला लागैत अछि नीन्दमे नींन्दसँ डायरेक्ट उठि आयल छै
तनाओ बहुलता छै
यार जीवन बहुत कनफ्यूजिंग अछि
कन्फ्यूजिंग आ छै बर ओकरमे देख अपन भविष्य तय करै छै
उठ दस बाजि गेल
उठ जायब थोड़ा देरमें बस
ई ई पाँच मिनट दू घंटा होइत छै
पाँच मिनट आ कभी-कभी होइ छै वैसे तऽ डेलीके दस बजे पाँच बजे सुबेर उठ गेल छै
रातिमे भूख लगि गेल
लागी छै
जे-जे-जे सुझाव देलक ओहि बनाइव
की बाजि छै आवाज नहि आबै छै
वाईफाई फेरसँ चलब बन्द कऽ देलक
की बजै छै
चल बाहर घूमी आइ अभी
अभी एसाइनमेंट करू छै बादमे जमे जै विषय
आउट छलाह दिन भरि इयरफोन लग लगौने रहैत छै
दिनभर एयरफोन नहि लगेने छै कभी-कभी
पॉकेट मनी खत्म भए गेल
नहि अभी पॉकेट मनी बचल छै
काल्हिसँ जिम शुरू करब
हँ ई काल्हि कखनो नहि आबै छै पहिले पहिले होस्टलसे बाहर निकलब उसके बाद जिम जोइन करब
ठीक छै नौ नव आयल अछि नव फिल्म आयल अछि चल देखैले जाइ अछि
एक्शन आओर छै कि कामेडी
हमर जीवन कमेडी अछि फिल्म एक्शन अछि
असाइनमेंट पूरा भेल
टाइटल लिखल अछि बस
डेडलाइन क्रेविटी बढै बाला छै
हँ ई ई कमरा छै कि जंगल
काल्हि साफ चाही
अहाँ पूजा पाठमे विश्वास रखै छी
हँ हम नियमित पूजा करैत छी
धर्मक महत्व अहाँके जीवनमे की अछि
धर्म हमर अनुशासन अशान्ति क्षेत्र अछि
अहाँ मन्दिल जाइ छी
मन्दिर मे मन शान्त भइ जाइत अछि जाइ से
मन्दिर जायसँ की अनुभव होइ छी
मन्दिर जाइ छै मन शान्त भै छै मन अच्छा लगै छै
अहाँ धार्मिक पुस्तक पढ़ैत छी
थोरा बहुत गीता पढ़ाबेके प्रयास करैत छी
धार्मिक ग्रन्थसँ की सिख भेटैत अछि
धैर्य कर्म ओर तऽ छै
समाजमे अलग अलग धर्मक लोक अथि
ह सब धर्म सामान योगना अछि
धर्मक नामपर झगड़ा किया होइत अछि
अक्सर गलतफहमी और कट्टर सोच कारण बनेत अछि
धर्म आ आत्यात्मकमे अन्तर अछि
आ धर्म परम्परामे जुड़ला अछि और अत्मिकता आत्तमीता तऽ शान्ति छै
करैत अछि
कखनो कखनो ध्यान मे मन स्थिर रहैत अछि
अहाँके कोन धार्मिक पर्व सबसँ नीक लागै अछि
छठ पर्व बहुत पवित्र लगैत अछि
छठिमे सभसँ विशेष की लागै अछि
तऽ अच्छा
धर्मक सबसे पैघ संन्देश की अछि
मानवता और प्रेम होइ छै
हँ केवल पूजा पाठ करय पर्याप्त अछि
नहि व्यापारी सर्फ नीक होवक चाही
अच्छा कखनो सोचैत छी जीवन जीवनक असली उद्देश्य की अछि
हँ मोटा ऊपर
धर्म ई धर्म एहि प्रश्न प्रश्नक उत्तर देबाक प्रयास करैत अछि
हँ अनुभव से से बहुत कछु सखय भेटैत अछि
अच्छा अलग धर्मक मित्र बनब नीक अनुभव होइत अछि
हँ यह से समझ बढ़ैत अछि
सबक परम्पर जान जानब रोचक होइत अछि
आसामान्य समाजक सभसँ जरूरी चीज अछि
अच्छा यार बहुत तनाव मे छी
की भेलन स ठीक ठक छै
बहिनक शादी नजदीक अछि मुद्दा पैसा कम पड़ि रहल अछि
आइ ई बाद सचमुच कठिन होइत अछि
घरमे सब चिन्तित छथि पापा बहुत परेशान छथि
हँ हिम्मत रखू सब समय हमेशा नहि तके अच्छे
कोशिश बहुत करेलहुँ मुद्दा खर्चा बहुत बढ़ि गेल
शादी मे खर्चा अक्सर सोच से बेसी भइ जाइत अछि
सबबके सामने सामान्य रहय पड़ैत अछि मुद्दा भीतर से ड त लागेत अछि
ई स्वभाविक आ छै परिवर्तन जिम्मेदारी आसान नय होता छै
कखनो कखनो लागे अछि जे हम असफल भऽ रहल छी
नहि जिम्मेदारी उठाबै बहुत पैघ बात अछि अहाँ परिवार ले तऽ मेहनत करै छै ई गर्व बात अछि
ह बस चाहैत छी जे शादी नीकसँ पूरा भय जाए
भगवान सब ठीक करैत धीरे धीरे रास्ता निकलते जाइ
अहाँ से बात कहि कऽ थोड़ा हल्का महसूस भए रहला छै
भ त्र ई दिनने
धन्यवाद यार ई शब्द बहुत तऽ मायने रखल आ छै
हुं हँ आशा छोड़ब नय
राँती भर नीन्द नहि आबि रहल अछि
मनमे बहुत चिन्तित चलि रहल अछि ने
हँ हँ यार बहिनी के शादी सिर पर अछि आ पैसा पूरा नही भए रहल अछि
ई स्थिति बहुत भारी होइ त छै ब सामान विकल से दुफना आछै
मम्मी पापा हमार सामने मजबूत बनबाक कोशिश
माता पिता अपन चीज अकसर छुपाबै छथिन
कालही पाबा अकेले बैसल देखलहुँ बहुत दुःख भेल
हम सब जिम्मेदारी बहुत सोच समझि लेतौ
कखनो कखनो सोचत छी जे जल्दी नौकरी मिली गेल रहित तऽ मदद भऽ भऽ जाइत
ठीक छै मदद मिल जाए अभी फोन रखैत छै
ठीक बा ठीक छी